हेलो
हँ
कीरऽ आब तऽ गपो तप ने करै छै बड़का आदमी भऽ गेलै की
बहुते
तोहर आवाज धीरे बहुत आबि रहल छौ कनी जोर से बझही
जोरसँ बजिओ
बजी ने आब
घर मे छऽ ते दुआरे आवाज नहि आबि रहल हेतो
अच्छा तब स्कुल सब जाइ छी की अखन
इसकुल कथी होइ छै उ कॉलेज मे छी
स्कूल सब जाइ छी की एखन
नहि नहि जाइ छियै
किया नय जाइ छी रो इसकुल सब स्कुल सब त जयबाक चाही दसमा मे गेलीन एहि बेेर तू
स्कूल कथी होइ छै सेहो नय पता
स्कूल ह जाइ छी की तू स्कूल गेल छली की बच्चा में अखन त तू कॉलेज में एभ
कॉलेज मे छियै ने सेह‌ त तोरा कहि रहल छियौ
वह त स्कुल कनि हम कनि भसिया जाइ छियै एखन कनि कनि बूढ़ापा सग पल न अखन हमरा
अच्छा
जोको होइ छ मारल
कथी जोक जोक सब‌ होइ छै कनि कनि हँ मारि लै छियै मजाक तजाक तऽ कए लै छियै आब कनि मनि
अच्छा
मजाक नय‌ करबै त थोड़ी ने एना किछु बनतै
आ
आओर नास्ता पानी सब भ गेलो
एक बाजि रहल छै कखन नय भ गेलै
खाना खेलही एना नय रोस्ट किया मारि रहल छी मुँह पर नीकसँ बात करी
रे तोरो सबके गाँव दिस पानि सब होइ छौ की
गाम पूरा पानिमय है
तब तऽ रोपनी भ गेल हतौ
धान
हँ
रोपा गेलै
सबके रोपनी नहि भेलऔ
भ गेलै
कही तुहें कही जते चीज हम बजलियै त तते चीज तुंहो बाज
तोरा आर के गाम दिसधान रोपाइ भऽ गेलौ
हँ हमरो दिसन हमरो सभके इम्हर भ गेलै देखि एकटा बात कहै छै जे जते बजै छै ने ओकरा ओते अथी मिलै छै
तू रोपै छीही
हम हम किया रोपबे हम नहि रोपे छीय हम त एखन तनी की कहियो कॉलेज जाय छी कॉलेज से आबे छियौ त बस इमहरे उम्हर
उमर उमर करला स हँ आवाज नहि आबि रहलो
कॉलेज मे एकटा‌ लड़की छै ओ हमरा लागि रहल छै हम ओकरा बियाहे नहि कर कि
ओ
हेलो
बाज आब
हँ सही कतौ कतौ नय जाही एनैते बात करैत रह कतौ कतौ एना नय‌ बात करै छी त बात रुकी ही ने बीच मे नय त रिजेकट क देतौ कॉल
हँ तोहर अवाज नहि फरेस आबि रहल छै तै दुआरे
फ्रेश नहि आबि रहल छै हमर अवाज की
आ आब आबि रहल हौ
हँ पता नहि की भ गेलै हमर आवाज के अखन आब कॉलेज तॉलेज करै छियै ने इएह दुआरे खाना सब भऽ गेलौ की तोहर
हम्म तोहर
हँ हमर तऽ भऽ गेलो मम्मी आए बनेने छलो हमर माछ भात हम्मर मम्मी बनेने छलखून सजमैन और बादाम सब के सब्जी जे होइ छै सोयबीन सब द क और चावलतल सॉरी भात
कोन माछ
हे मछ नहि छलै हो भात छलै
त कोछि माछ
नहि नहि कनी माछ कनि कहा गेलै बीच मे कहा जाइ छै ना कहि आब तूहोँ किछ किछ सुना हमरा
आगे के की प्लान छो
आगेके आगाँ के तऽ आब की आगाँके तऽ कोनो प्लान नहि छै एखन तखन आगाँ ने कनि जेबै तऽ कनि उम्हर सीढ़ी एतेै सीढ़ी के निचे चल जेबै तऽ दलान पर चैल जेबै तब तऽ बढ़बै एखन जतऽ छि ततिये सही छियै
नहि हमरा लागल पढ़ाई लिखाई नहि करबही तऽ लोहा फेक्ट्री तोरा भेजऽ पड़तौ
तोहर दशमामे कते नम्बर आयल छलौ रौ
साढ़े चारि सौ
साढ़े चारि सए बहुत आबि गेलो रु तऽ तू एगारहा में कथी लेने छ छलहि
हमले ने छलियै पीसीए
पी सी एम आई आई डी करै छी कि एखन
हँ अभी कहि रहल छियौ
हमहूँ तऽ उएह करै छियै आई आई टी एखनो
कोनो बात नहि लास्ट मे नलब रोजगार घुमबै
बनेके मोन छ अखैन
हमरा हमरा बने के मोन छौ अथी अथी आर हम आई पी एस बनेैके मोन छौ
आई पी एस तऽ पढ़ाइ कर आई पी एस ले ओहने पढ़ाइ करऽ पड़तौ जैस नल जाउ आई सी एस कथील तऽ यू पी एस सी निकालऽ पड़तौ ओहि ल त
हँ आर्ट्स लेबाक चाहि
नहि नहि आब तऽ जे भऽ गेलै से भऽ गेलै आब कथी करबि आर्टसभ लऽ कऽ
याद पे पहिले कथी बजलहि
ओ कॉलेज वाला बात जे बजली आवाज नहि अपर हो
सुन ने ह तू बाज चुप छियै तू बाज ने त कथी कर रहल छै
ओहिसँ पहिले कॉलेजवाला बात करलिह ओ ओ हमर नानी सुन लेलके
हू तब तऽ सही छोड़ु कनि कान मे कनि आवाज कम क के लबो
यऽ हेडफोन लगाबऽ पड़लै
हो ने कॉलेज लाइफ मे तोरा मतलब के गर्ल्रेंड बनल कि नहि मलब ओ जे होइ छै आ की सब जे होइ छै
कलुआ छियह ते दुआरे
एना नहि होइ छै किछु मुँह पर लगेबही नहेबही तेहेबही तऽ एना भऽ जेतौ
दू महिना पय नहाय छियै हम सभ खा कऽ बैसलियै तऽ
अरे, बहुते आवाज आबि रहल छै। पीछा सँ। आराम सँ कतहु एक जगह पर बैसल रह ने।
बैठले छियौ रुकि जो एक मिनट
हँ, बस बाज। आब तू कह, सुन, तू अपन कनि स्कूल लाइफक बारेमे। की कर छल इकुल लाइफमे त तू दोस
स्कूल लाइफ स्कूल लाइफक बात नहि सुन गड़बड़ी भऽ जेतौ
अरे एना न की बताना बता ना
नहि यार नहि बता सकैत छी स्कूल लाइफक बात एखन घरमे छी
नहि तब ओ किछु जेनाकि स्कूलमे क्लास मे रहै छलियै तऽ ई करै छलियै ओ करै छलियै
स्कूल लाइफ के बारे मे बता सके छियो मतलब हमरा स्कूल जाय के मोन न करैत छलै लेकिन हम ओकरा लऽ जाइ छलै ताहि दुआरे हमर अटेंडेंस फूल भऽ गेल छै।
ककरा आ लगू
सोचि सकैत छियै आब
अरे नहि हम ई नहि पूछि रहल छियौ तू जे छलही सातम आठम नवम सभमे तऽ ओ द पूछि रहल छीयै ओ वला स्कुल लाइफ दऽ
स्कूल देखी हम ने मतलब पहिने छोटका स्कूलमे छलियै ओतय सँ टी सी कटवा कऽ गेलियै बड़का स्कूलमे हाई स्कूलमे छठा मे नाम लिखबेलियै ओतऽ हमरा दोस्त मिलले अनुज पहिला बार पहिने बेर हम ओ ई स्कूल सँ बंक मारि देलियै खिड़की देने कुदैके
खिड़की सँ कदै क खिड़की छ
तऽ की सीट-वीट फेक देत छै।
ओतऽ तऽ ओ जे लड़का छल, ओ जे लड़का के जे तू नाम लेलियै, ओहो कुदैत जाइ छल की खिड़की सँ?
ह कुदै जाइ छलै हमरा चले कहियो कार मतलब पहिले नहि कुद ले छलै
तऽ केना दोस्त बनलहुँ ई नहि पता छौ तोरा
स्कूलेमे
क्लासमे होइत छै। ने जेना कि सर किछु देलखिन लिखै ले
अ सर देलखुन निबन्ध लिखे लए देलखै गाय पर निबन्ध गाय गाय पर निबन्ध देलकै ने लिखै लए तऽ हम ओ गायके ताकऽ लगलियै ग्राउंडमे गाय नहि भेटलै ताहि दुआरे भागि गेलियै आ स्कूल
अरे स्कूल पर निबन्ध लिख लए देने छलहुँ ने
हँ
आओर सातम क्लासक बारेमे कही कनी
सातममे सातममे हमरा ने मतलब एगो और दोस्त मिल गेलै
के
जकरा सँ हमरा अथी भऽ गेलै
कथी
आब यार किछु आब तू बता
हँ हमरो सही छियै हमरो एनाहिते मतलब हमरो एनाहिते सतमा क्लास मे एकटा दोस्त मिललो तोरे जकाँ सेम टू सेम ओकर नाम छलै ओ शिवा नाम कोना आयल तऽ उएह तऽ भेटबे नहि छलियै हमरा
ओ ओ टे बैट भी चल छलै
हँ ओएहे जेकरा हमरा सब टेर टेर कहैत रहे छियै ओएहे ओकरा सब ह ला तरा भऽ गेलहुँ तऽ ई सभ ओकरा लगि जेबही तऽ खाली बेजतिए करतौ दोसर के सामने इएह दुआरे हम ओकरा स ओते बात नहि करै छियै बात चीज सब
सरपंच पेटारा रहै
हँ बस ओर सब सुना की क रहल छी एखन
बैठल छीयै तोरा स गप क रहल छीयॏ
नहि नहि आओर नहा लेलिय की
दू महिना पर
दू महिना पैर नहेलिही
ह
हेलो
हँ
सुना न रऊ किछ तू अपने गाँव तऽ गाँंव जे गेली त नीक लागै छौ कि नहि ओते बिना तोहर मम्मी पप्पा के निकलागे छौ ओतअ
आ
ओ तोहर जे ओ छोटका भाई जे छेलो
छोटका भाय नहि
ओ कतऽ छौ
ओ छै। बाहरमे
ककरा लग राऊ अकेले होस्टल मे
हां
ओ ह ओ कते ओ कते अथी मे छौ कक्षा मे
कक्षा छ मे छै
हू हू छएमे तू तऽ बहुते बड़ा छि तऽ ओकरासँ हेबी दस साल पैघ ओकरा स
तीन साल चैर साल
हे तू तऽ उन्ननीस साल के छी ने रौ त तू तऽ ओकरा स तेरह साल के पैघ हेबही
हँ
तऽ तेरह साल ओ तेरह-चौदहक बदला तीन साल आ चारि साल कहा गेलो न रो
और उम्हर दुर्गा पूजा सब होइ छौ कि नहि
होइ छै ओते बरका नए होइ छै
आब हमर बर्डे आबअ बला छै बता कि
बर्डे मे बर्डे मे कथि हेते रसियन नचा दी एक रसियन नचवा दी
नए एना नय बता रौ की करबही बर्डे मे पार्टी तार्टी तू उह देबही ने हमरा पास पैसा तैसा नहि छौ